हा जय जय झूलेलाल
जी जी हा ॿियो भेण ठीकु आहियो।
बढ़िया बढ़िया मज़े में।
हा, ॿियो ॿार बच्चा सभु ख़ुश न?
सभु मज़े में, सभु मज़े में तुंहिंजो छोकिरो बढ़िया?
बढ़िया बढ़िया, हा हा आहे, हा आयल आ। हाली रहंदो हे महीनो, हा हा हल हे महीनो रवंदो, वरी हाणे चए पियो हाणे जीअं भाई ॾे ते हिनजो इंटरव्यू वग़ैरहा चई अॻरि अची वियो काॾां भई सलेक्ट थी वियुमि कंहिं कंपनीअ में त पो सालु खनि हिते ई हूंदोमंए, चांस ती पो छा सालु हूंदे त पो मांखे छा कंदे तू भैया। तुंहिंजो घर तूं रहंदे तुंहिंजो उनमें तोखे छा मूंखे कहिड़ी प्रोब्लम भई।
हा हा हा घर बि ताहांजो ई तव हा ॿारनि सां ई त घर लॻे।
हा न न मज़ो ई नथो अचे मन खे मज़ो ई न ईंदो दुआ इऐ ख़ाली ख़ाली पन लॻंदो आ पियो ॼण लॻंदो आ मिड़ेई हलूं प्या ता घर जे करे घर वारनि जे करे ॼण ॿारनि खां बिना रोनक कि थोड ई न आहे हर कोई पांजे पांजे वॾो सॾो माण्हू आहे पांजे पांजे में लॻो पियो आ।
हा केतिरो ॻाल्हाईंदो माण्हू, वॾा माण्हू केतिरो ॻाल्हाईंदा। ॿार वरी बि वेहिंदा पांजो कुछ ॿुधाईंदा आ, असां कुछ ॿुधाईंदासीं त ईअं छा आहे की न टाइम बि निक निकिरी वेंदो आ।
टाइम बि निकिरी थो वञे।
अऊ ॿारनि सां आइटम बि ठहनि। ता अऊं हीअं त पांजे लाइ त रोटी बि नथी पुॼे कि न छा ठाहियूं।
अरे ॿुधायांव थी न असांजी रोटी पो ईअं थी वेंदी तव त उहो ई चवंदी आहियांसि साहिल खे चवंदी आहियांसि कि तू न हूंदो आहीं त पतो तई, असां हिकिड़े ॾींहुं धोतल दाल फुल्का को हिकिड़े ॾींह साई दाल फुल्को। अऊ भाई तंहिंसा गॾु ॿियो कुछ बि न ठहींदा आहियूं अऊ तूं हूंदो आहीं त हा भाई हिकिड़ो, ॿ आईटम बि ठहनि था ऐं हीअं रोटी त पासीरी ई थी लॻे कि भाई पासिरी आ भाई वॾनि जे हिसाब सां जेका ठहे थी ठहे थी। पर तव्हांजा बि खाधा ठहनि था त थोडो थोडो उन्हनि मां बि माण्हू टेस्ट करे थो वठे न।
सही आ अऊं शाम थिए थी अऊ ॿारनि खे बुख बुख बि त लॻे थी तो उन्हनि खे लॻंदो आ न त कुछ नयो ठाहे ॾे त पो हुननि जे करे पाण बि पतो तई यूट्यूब ते सर्च करे मां त ॾिसी वठंदी आहियां लॻंदो आ की वरी हाणे नयों कोई आइटम ॾिसण में अचे त ठाहे ॾियांसि ता।
हा, हा उहो त ॿारनि जे करे लॻे थो ठाहियूं कयूं। भाई खाइनि वेचारा ॿार। पेट भरन, ॿाहिरि बि रहनि था त ॼण हुननि खे उहो खाधो थोड ई न। न थो मिले पियो ॼणु ढंग जो।
ॿाहिरां खाई -खाई एॾो ऊबिजी ता वञनि त घर अचनि ता बस बार बार इहो ही चवंदा कि या मूंखे घर जी रोटी दाल चांवर, साई भाॼी, पुलााव या त कढ़ी चांवर इहे ई ठाहे बाक़ी त न खपे मूंखे न, इडली, डोसा सां बिल्कुल नफ़रत था करनि ॼण।
न न त ॿाहिरा सभ मिलेनि थो त उहो त खाइनि ई था न। त हिननि खे हाणे घर जो हु खाधो थो वणे न, हाणे ख़ुश थींदो तव पाण हाणे कल पालक चांवर ठाहियामांसि पालक चांवरनि में ख़ुश हो, मम्मी ॾाढी थी वणे ॾाढनि ॾींहंनि खां पो खाधी आ, ॼणु पालक ॼणु अॼु स्वादु अची वियो मूंह में। चवासि थी हा, त पहिरियों खाइण जी न कंदो हिते हूंदो न पो नखरा कंदो हो पालक चांवर न था वणनि पिया। अऊ न ठाहे भाई रोज़ दाल चांवर ठाहे या रस आलू चांवर ठाहे। कल ॾाढी ख़ुशि थियसि दिल चई थो त ममी अॼु पेट भरे खाधी आहे ईअं थो लॻे ॾाढनि ॾींहंनि खां पो खाधी आ। घर जी बेटा रोटी त रोटी ई आ।
हा असां ही काॾे ॾिसु घुमण वेंदा आहियूं ॿाहिरि त असां कि बाज़ारि जी रोटी ट्रे ॾींहं खा, त पो ईअं लॻंदो आ ॼण त अंदरां थी निकिरे पई। घर अची करे दाल चांवर खाईंदा आहियूं त केॾो सुकून मिलंदो आ। कि हाणे लॻो आ की असांजो पेट भरिजो।
हा, हा, हे त सही ॻाल्हि हुई तां हे न दाल चांवर ई
खाधा पतो त अथव मसाला एॾा तेज विझंदा आहिनि, ॿियो वरी एॾो हैवी करे छॾंदा आहिनि अल्हाए छा विझंदा आहिनि अहिड़ा तेल की खा त हिकु फुल्को ई खा त पेट भरिजी वेंदो आ ॼणु हुन मां
हां तेल मशाला तिखा था विझनि न तंॾे वणनि ई नथा ॼण आंव ते ई चढ़ी थी पए ॿाहिरीं रो रोटी खाओ त ॼण
हा सही थी चईं भेण, सही थी चईं अंऊँ घर जी चाहि मां चहिरो फुलको चांहि सां ॻॾ बि खाईंदमि न, त बि मस्त लॻंदो तॾहिं बि लंगदो हा कु छ अंदर में वियो आ
हा नून मिर् छोॼो असां सिंधियुनि जो त नून मिर्च जो फुल्को चांहि अंऊँ या कोकी चांहि ठाहे कारे मिर्च वारी कोकी अंऊँ चांहि कर या ॾुध सां ज्यादा गर्मी हां गर्मी ज्यादा लॻंदी आ त ॾुध सां बि वणी थी वठे पई ईहा त अंऊँ ॼण हो त वणे ई नथो पो खाधो की भई छा आहे भई ॼण वणे ई नथो म मजो ई न ईंदो आ पो
मूंखे त न वणंदा आहिनि इहे पास्ता, पिज्जा, बर्गर मूंखे त ॾिसी करे अलाए छा थींदो आ अलाए कीअं तव्हां खाओ था। हिकु त वरी मथां इहे चीज़ जेका विझनि था पो इ खीचे करे कारनि था इअ रबड़ वांगुर पई थी खिचजे
उहाई त वणेनि थी न ॿारनि खे ॾिस तो सीज विझराईंदव त डबल-डबल करे विझराईंदव अञा विझ भई ॿी बि विझ वी
हा पूरो भरे-भरे चवंदा आहिनि विझ जया अरे भईया छा पूरी चीज हिन में विझी छॾऊँ छा तांहांजे में
सही, सही था चओ हा आहे त भई ॿारनि खे इहो ई थो वणे इहे खि खिचिजण वारियूं शयूं अंऊँ असांखे त वरी वणनि ॾिसी करे बि ॼण हो तो लॻे थो की कींअं खाऊं पिया हा हा ऊहाई ॻाल्हि आ साई
नोज़ मां बि हिन घुराई अलाए छा हिकड़ो पॉकेट अलाए कहिड़ो चए पियो पॉकेट बॉम पॉकिट बॉम ॾिसां त हुयो छा? अ अढाई सैं जो एतिरो नंढिड़ो सो हुयसि उन्ह में मैदे जो टुकड़ो उन्हे अंदर इहे शिमला मिर्च, गाजर, पिज्जा, इन्ह में बसि जीअं न जीअं असां इअं बेस था ठाहिंयूं उहो समझ नंढो पिज्जा पोकेट पॉम, उहो ई चंयोमास हां अढाई पौणी ट्रे सौ हिन तुर ते ॾिना थरी मूंखे ॾे अढाई सौ त मां थी ठाहे ॾेईं इहे एहिड़ा तोखे हिक जी जॻह खे ॾह थी ठाहे ॾेयं
हूं हा आहें त सं सही ॻाल्हि पर ॿारनि खे वणनि ईहे ई शयूं थियूं न किनियूं ॼण अंऊँ नाला बि एहिड़ा-एहिड़ा था रखन ॼण ॿुधी करे बि खिल थी अ चे पई हाणे पॉकेट बम छा आहे
क कंपनियूं नाला ई अहिड़ा थियूं रखनि न ताकी हे अट्रेक्ट ट थियनि ॿार, खिचजी करे हुनमें ॾिसनि, नालो ॾिसनि वरी पो बसि घुराइनि
स्वाद, भई स्वाद चखयूं पतो पै कि
हां, हां पोइ भले उन्न में टेस्ट टके जो न हुजे। पर खाइणो आहें।
हा हा न सही ता चओ तव्हां ई जेके हो, ठाहियांव, ब्रेड में जो विझी करे। चीज़ ऐं इ विझी करे ठाहियां हुआ उहो बि ॾाढो मस्तु
दही कबाब छ दही जा शोला हां हुन ब्रेड वारे खे दही के शोले चइबो आहें उहो ई,
अच्छा -अच्छा ह ह हा त उहे बि सुठा पिया लॻनि तव्हांजा पाण उहे घर में भई ठाहे सुठी शइ, शइ बि ॾि सण में अलग प‌ई लॻे।
हा उहो बि मां ठाहे ॾींदी आहियांसि, बसि तूं खा भले सही सां हा घर जी त चवंदो आहे, उहो ई चवंदी आहियांस कि केयरो तूं खाईंदे भई आइटम रोटी बि त अंदरि वञणी खपेव न?
सही हां। ॿारनि खे वणनि इहे ई ब्रेड जा आइटम ई था। हे पीज़ा, पास्ता हा इहे ई त खाइनि था न ॿियो खाइनि छा था पिया वेही ह- ह- ह कयूं छा हिननि खे बि!
वरी अ वरी खणी ईंदो चवंदो पास्ता ठाहे त चवंदी आहियांस हा चईं थो डाइट थो कयां। वरी चईं थो पास्ता ठाहे त चवे थो अच्छा उहो हले हो न ईंदा आहिनि जेके मकरोली वारा? उहे ठाहे ॾे त उहे त न थींदा आहिनि न मैदे जा? त चवे थो ॾिस पढ़ हिन में सूजी लिखयल आ त मां चयो लिखयल त सूजी आ पर मुंखे लॻंदो कान्हे
न, न, न सूजीअ जा निजा थोड़े न हूंदा आहिनि। उहो सूजी दाण दाण थी करे ॿीहे सूॼीअ वारा हुॼनि त, हे ॼणु लसा मैदे जा ई लॻंदा आहिनि। ॼणु
बिल्कुलु! उहो ई चवांसि पई पिणे मिड़ेई लिखी छॾनि था पैकेटनि ते मूंखे कान थी लॻई हीअ सूजी अथई
न न हा हा हा भई इहा ॻाल्हि ॿार मञनि ॿार त मञींदा ई कान हिन ॻाल्हि खे। चवंदा लिखियल आहे त मतलबु आहे उहा ई शइ हूंदी।
हा, हा, हाहाहाहा उहो पूरो पढ़ी करे ॾेखारनि हा अॼकल्ह जे पैकेटनि ते उहो ई मां ब्रेड घुराई त उनते को मां ॾिठो कान की एक्सपायरी कॾहिं आहे? त ॿ ॾींहं थी विया, टे ॾींहं ते ठाहिण वञा पई सेंंडविच त चवे थो की न डेट ॾिठी अथई? त चयोमांसि हिन में बि डेट हूंदी आहे छा? हाणे मूंखे छा पतो ब्रेड में बि इहे लिखियल आहिनि। त चए थो हीअ एक्सपायरी थी वई थ‌ई हीअ न ठाहिजांए। त मां चयो हाणे छा? मूंखे छा ख़बर हिन में बि एक्सपायरी आहे।
न -
कल्ह ई ख़तम करे छॾियां न खाधईं, मना कयाईं, मां त न खाईंदोमाइ।
हा ब्रेड त चङा चङा ॾींह मांण्हूँ उं, ब्रेड त चङा चङा ॾींहं माण्हूं रखी छॾींदा आहिनि फ्रिजुनि में।
हा, न हे वरी चवे थो न हिननि में बि एक्सपायरी हूंदव ॾि खारी! चारि ॾींहनि जो बस समय हो न मां ॿ ॾींहं पहिरीं ई त घुराई हुई, त हुनमें मां चयोमांसि पोइ दुकानदार खे ॾियणो न खपे। पे न ॿ ॾींहं डिले थी वियो हुयसि, त चई की न हो छो ॾिसंदो,
हो त हा हो पहिंजी हा, हो पंहिंजी कमाई ॾिसंदो न? चवंदो हीअ बि वञे श‌ए व‌ई मुहिंजी निकती, हुंहो इहो थोड़ी न, हा
अवां न?
सही, सही, सही था चओ। हा इहा ॻाल्हि त सही आ वैसे।
तहांजे इयो पासे वारो किराने वारो त आहे बि बदमाश ॾाढो। हमेशा शयूं एक्सपायरी हूंदियूं अथसि। त चवंदी आहियांस, हिन खां त बिल्कुलु न वठिजांइ। हा, इहो बाबा वारो, हा, हा, हा मना कंदी आहियांसि, ऐं बस हिनन ॿारन खे लॻंदो पासे में आ त वठ वठी अचऊं, पर पासे जे करे, शयूं त सही न अथसि न हुनजी!
हा-हा, त इएं चओस न, भई कंप्लेन न
चयोसीं। ॾाढी कंप्लेन कई आ। हाणे बि मुंहिंजी साहेड़ीअ घुराई, चाकलेट घुराई, उहे चॉकलेट बि एक्सपायरी हुअस। पो डेट हुन ॾिठई कान, हुन ॿ मोकिले छॾियांई पंहिंजी भाइट्रीअ खे। त हुनजे ॿार खाई मतलब जे मतलबु हुननि खे उल्टियूं थी पयूं। हू जॾि हुन रेपर में ॾिठनि कि हू त एक्सपायरी आ, डेट निकिरी वई हुई चॉकलेटन जी। पो उन फोन क्यंस कि मासी छा ऐ, त चयंसि कि न मां त ॾिठी कान, अऊं वयसि बि। बाबा वारे वट्ठ पर न मञिंयो।
अच्छा, न हो मंञनि ता छा दुकान वारा, चवंदा असांखे छा पतो तां केड़ा खाधा तव, खाधो न तऊं, खाई वेही रहव त असांखे छो
हा त ज़रूरी आ छा, चंईं चॉकलेट सां ई थियो तव? मथां ॿियो कुछु खाधो हुजे तहांजे ॿारनि!
हा हो त मञंदा कान न, दुकान वारो पांजी ग़लती मञंदो थोॾे अ न कि मां कि भई एक्सपायरी मां सामान ॾिनो आ। त हाणे पांजी अखियुनि सां ॾिठईं ब्रेड इंय एक्सपायरी आ त पो त हाणे पाण बि समझंदो न कि न
हा हाणे न वेंदो आ, हाणे मना क्योमस बिल्कुल न हिनजी दुकान ते चढ़जैं।
हा सही ॻाल्हि आ। जी जी ठीक आ, हा हा ठीकु आ, जी चङो, जय झूलेलाल जी